हेलो
हेलो
हँ दीदी गोर लागै छी
हुॅं खुश रहु सोहागवती रहु की सब हाल चाल
बढ़िया छैय
बढ़िया की करै रहियै
अखन किछो नय एना एलहुँ ह कनिटा खाना पीना खा कऽ छत पर टहलय लए
अच्छा गर्मी केहेन ऐछ उम्हर
गरमी तक की कहब पाइन पैड़ जाइय चाइर बूंद मेघ आबैय बहुत तेज लेकिन चाइर बुद पाइन पड़लाके बाद इ गर्मी करैया जे गोमारी वाला मत पुछू
एहि सब समय मे मानसून आबै छै ने
हँ हँ मानसून तऽ आयल छलह एखन लेकिन गर्मी बहुत केना छल आर कहियो अहाँ एहिठुमका पूजा केहन रहल
बहु बढ़िया बहुत नीक अ मामा रहथिन छोटका मामा
अच्छा
नव के कहने रहिए सुबहु पहिले तऽ हमरा सबके पूजा सुबोध रुम मे करबाबैत रहथिन तऽ लेकिन सुबोध मामा आज कल गाँव गेलखिन हेँ
हँ
तखन हँ तऽ फेर नुनू मामा के कहलियै तऽ आरो केओ नीक पण्डित नय बुझाय इम्हर फेर हँ फेर हुनका कहलियेन तऽ ओ कहलखिन कि हँ करा देब तऽ ओ पूजा हेती पर मतलब करैतियै तऽ पहिने लेकिन तखन जखन की आयल रहिये इम्हर नवका घर मे तखने ओहिस पर समय म लेकिन मामा कहलखिन रे की कि अन्हरिया मे नय करबाय दोसर बच्चास सब नय रहै गाँव चैल गेल रहै ब बच्चा सब एहि लेल कयलहि भेलै बड़ नीक बड़ बढ़िआँ सभ चीज भए गेलै अपने खाना पीना सभ बनने ला रहियै हँ पूजाके सभ चीज किरण दीदीके बज किरण दीदी आयल रहथिन
अच्छा, आर राखियो राखियओ सब आयल रहए?
हँ हँ, हँ राखी, राहुल किरण दीदी, तकर बाद- मीनू, प्रणवजी, मीनूके बच्चा सभ
अच्छा छोटकी दाइ नहि एलखिन रहए?
हँ छोटकी दाइ सपरिवार रहए, भैजिकनके सपरिवार रहए। मतलब माँके चारो बच्चा, अपन हिनकर ठाकुरजीके चारो भाइ-बहिन
ओ।
हँ, मतलब माँके पूरा परिवार रहै।
अच्छा।
सब हँ, सब केओ आ बाहरके रहै- ताह हिनकर ठाकुरजीके ऑफिसके कुली छै। पण्डितजी भाइजी से रहथिन। हॅं, आ- तकर बाद ई सुबोध मामाके एकटा भगिना छै
हँ।
याद हेतौ अपन गाँव, नानी गाँवमे हेमनी मौसी हँ याद अछि। हँ तॅं हेमनी मौसीके बेटा छै ब्रजेश तॅं ब्रजेश एते- रहै छै सुबोध मामा लऽग, ब्राह्मणकेॅं हँ एते रहिते छै, शुरुए सॅं
रहै छलाह, हँ हँ
तॅं तकर बाद जाकऽ एकटा ओझाजी छोटका ओझाजीके छथिन भगिना उगन
अच्छा।
हुनका देने रहियनि ब्राह्मणकेॅं नोत
हँ, तॅं सभ रातिमे खान- सभ रातिमे खाना-पीना खा कऽ गेलखिन रहए। की सभ बनेनेरहुॅं खानामे?
राहैरके दालि भात कटहरके सभ तरकारी- तकर बाद अल्लू परवलके तरकारी, पापड़, घी, दही सलाद। एतबाटा, लगभग तीस-पैंतीस आदमी रहै।
हूँ।
तॅं खाना सभ अपने बनाय खाना सभ हम बनेलियै आ- दीदी आ किरण दीदी आ पल्लवी दुनू मिलिकऽ पूजा-पाठ केलखिन, सभ चीज कए देलखिन
अरिपनके देलक रहय बड़ सुन्दर अरिपन रहय? बाह, हँ
हँ, नुनु बाबा देखलखिन तॅं नुनु बाबा कहलखिन की हँ आबै छौ बेटीके इहो सब चीज- तॅं कहलियै की हे देखक ब्राह्मणके बेटीकेॅं अरिपन आ बेटाकेँ जनौउ- गेठियाबै लए आने टा चाही, ई दूटा चीज तॅं- सिखेलियै नहि, हम नहि सिखेलियै पता ने कोनो अपने-अपने कऽ सिखल- रूक आबि गेलै रजनीके हम नइ कहियो सिखेलियै कि एना अरिपन देल जाइ छै आर आ रजनी जहिया स दिय लागलै ने तऽ हमरा अरिपन देै मे लाज होइ छै अवर ओते बढ़ियाँ हेते ने छै ओकर एकदम सटीक हाथ एते सुन्दर बैसे छै
अरे जिनका कलम पकड़े के आदत छै जिनका मेहन्दी लगबे के आदत छै तऽ हुनकर हाथसँ बहुत बढ़ियाँ अरिपनो भऽ जाइ छै
हँ हँ खूब सुन्दर एरपन सबचीज हम मने हम नय बुछै रहियै कि ओहो सबचीज आबैत हेतै किएकि हम तऽ कहियो सिखेबे नय करलियै अपने कहिया सीख गेलै कोना सीख गेलै पता नय खैर ई अपन सब के न एकटा होइ छै गाँंव के स्वाभाविक गुण जे छै अपन मिथिला के मैथिल के तब हँ बाल बच्चामे आबि जाइ छै अपने आबि जाइ छै अपन सबके जे मैथिल कल्चर छै ने तऽ ओ कतहु छिपै नय छै चाहे लाख बाल बच्चाके शिक्षा अहाँ दियौ नय दियौ
हँ
बाल बच्चा अपने सीख जाय छै आर कहुँ पाबैन सब भेल अरदरा
हँ अरदरा हमरा सभके पातरि होइए भगवती घरमे ज्वालामुखी घरमे हँ आइए भऽ गेल हमर तऽ पूरा दियाद केना छलाह ओ भगवती गहबर तऽ पूरा दियाद मिलक ओहिमे दय छथिन दूध तूध चौर सभ अपन आमसभ आ खीर बनल आ ब्राह्मण कुमारि बटूक सभ खेलका हमहुँ सब प्रसाद सब लेलौं
अच्छा
बड़ बढ़ियाँसँ भऽ गेल अहाँसभ करलौं की अरदरा पाबनि
हमसभ जाहि दिन शुरू भेल रहै ओहि दिन
अच्छा
आ अरदरा जहि दिन शुरू रहत संजोग से ओहि दिन अष्टमी से हो पड़ल रहै, तऽ हमर तऽ सोमके अष्टमीके व्रत रहै छै,
हुँ
हमर सोमके अष्टमी के व्रत रहै छै आ इजोरिया अष्टमीके कुमारि सेहो खुआबै छियै
अच्छा
हँ तऽ संजोग रहै कि ओहि दिन अष्टमीयो रहै सोमो रहै आ अरदरा ओहि दिन प्रवेशो भेल रहए तऽ हँ तऽ कहलियै जे कुमारके खुुएबे करबै तऽ एहिसँ बढ़ियाँ आब जे व्रत रहबे करत आब अष्टमी सोम के अष्टमी मे रातिके अरवा खाइ छियै,
अच्छा।
तऽ हँ तऽ कहलियै तखन आ कुमारिक के खीर बना कऽ खुआबै छियै, गायके दूध मे हुँ। कहलियै जखन एतेक चीज करबे करब तऽ भगवतियो के प चढ़ाइए लै छी एतय तऽ मतलब गाम गाम में छै भगवती गाड़ल स्थापित तऽ ते ओहिने उद्दिष्टे पूजा ने किया जताे जताे रहते ततऽ ततऽ एना नहिये नै होइ छै
नय नय अलग अलग थोड़े गाड़ल जा छै लो
हँ उदिष् पूजे होइ छै तऽ तते हँ आ कोनो मतलब एहन तऽ रहै ने गाँमे रहै छी न सिर पाट होइ छै हमरा सब कऽ अच्छा हँ ऐत तऽ से सब हँ हँ फेर पिठार सब पड़ल दौड़ल गेल भगवती ह भगवती ढोर कऽ फेर नया पिठार परल आ भगवती के अचरी सब खींच कऽ नया अचरी हमरा सबके हरदम नय चढ़ै छै
नय एयो ठाम नै बस जनेउ मुड़न बिवाह सबमे
हँ नय हमरा सबके की होइ छै ने नया अचरी बस खाली नवरात्र के अष्टमी मे बदलल जाइ छै चढ़ै छै हुनका ओहिमे आ जेना कोनो जग हेते तऽ ओहिमे अचरी चढ़ते ते उ जे पहिलुका जे असी रहते ओ हटे नय छै ओहि पर से ओहि पर हँ ओहि पर से पढ़ल जेतै जाटा हेतै ओहि पर से पढ़ल जेतै पढ़ल जेतै उस सबटा हटते अष्टमीये कऽ आ जै एहन कोनो अशुभ वला बात भए जाइ छै तखन बदलल गेल बीचमे
अच्छा नय आय सब मूड़न हैत ककरो की जनेउ हैत कि विवाह हैत तऽ हुनका मे ओ पुरान वला के हटा कऽ आ नया वला सिलबेक हँ पूरा सिर परके पड़ैत छै बड़का टाके
नय हमर से एक मीटर के पड़ै छै तऽ लेकिन ओहिपर से पड़ल नय पड़ल एतय तऽ से सब किछ करना नय रहै बस खाली खीर पुरी बनबै आम अपन भगवतीके सिर भरल जेतै कुमैर खेल कऽ तकर बाद घरे मे ह घर मे ओहिनो भी ककरो पूड़री नय पसन्द पड़ै छै नय ठाकुरजी खा छथिन नय पप्पा ने माँ किओ नय
अच्छा
आ कनी रजनी ओ नहिये रहे खायलैछै ठाकुरजी क तऽ कहयो हँ हँ ठाकुर जीके तऽ कहियो सँ नय कहियो नय पसन्द पड़ै छै ई सब चीज
ह हम अपने नय खाय छी हमरो गैस भए जाइय
पप्पा के नीक लागै छै गरम गरम बनेय कऽ देलो नऽ हँ पप्पा खेलखिन रेहा माँ के ओते नय हऽ माँ क माँ बहुत सादा खाय छैय छथिन माँ के ओते नय रहैत छै अलङ्ग फलङ्ग स बहुत सिम्पल हँ आ हमरा अपना व्रते रहै आओर सब कहु हँ आर सबेरे भे गेल रैत तऽ। कैल खन तऽ दू बाजि गेलै रहए अढ़ाइ बजे हमसभ सुतै ल आयल रहियै।
हँ हम कलौ रहए साढ़े एगारह बजे अहाँके मैसेज। तऽ हम कहलीयै कि जे हँ देखलौ पौने दू बजे रैत के रहै एक छियालिस मे
हँ तखन एले रही एतऽ। सुतै लऽ तकर बाद फेर रैत के पूजा ध्यान जे होइ छै। दैनिक रोज के जे संध्या पूजा फ ओस करैत करैत दू अढ़ाइ बजलै।
अच्छा।
तखन तखन सुतलीयै तऽ फेर उठलौ सात बजे। सारहे सात बजे भोर में रहबे करथिन रह पूजा पाठ में बहुत देर भ गेलै रहै
अच्छा मम्मी नै एलखिन रहऽ अच्छा।
मामी क दोसर जगह ने रैत कऽ रहैमे कनी दिक्कत भए जाइ छै।
अच्छा।
आ ओना नै एलखिन तऽ बढ़िए भेलै। नीके करलखिन ह ओते रैत तक उजागल रहतियै तऽ मुने खराब भे जैतीऐ।
हँ।
त नूनू म नूनू मा रूकाल रहै फेर भोरमे हम कहलियए कीजे। खाना बना दै छी। अहा खेकऽ तखन जेअब
हँ।
कहलखिन नै फेर सत्तू रहै सत्तू पीलखिन दू बेर छाय भेलै।
हँ।
फेर चैल गेलखिन।
आ राखी सब राइते चैल गेलखिन रह
हँ राखी सब रैते अपन गाड़ीसँ एल रहे
अच्छा।
ह त ओना ओना। मतलब बाइक सबसँ आबै छै। तखन दीदी रुकती हथिन। फेर दीदी कहलखिन कि जे भोरे तऽ जैए पड़त त ऐसे बरहीया एखने चैल जाइ छी। अपन चैन से जााकऽ सुइत‌ रहब।
हँ बढ़िआँ होइ छै। अपन घर गेलाके बाद लोग नि्चिन्सँ सुतल
सब स ओते चैल गेल रहै हँ। मीनूओ सब पूजा पाठ भेलै। सभ प्रसाद लेलक खाना पीना खेलकै सभ निकल निकल गेले तखने
हँ देखलहुँ रह प्रसादमे बेसनके लड्डुओ चढ़ेलियै रहए की।
आ ढेरी जतेक गेस्ट ऐल रहै नऽ
अच्छा।
ओकरो सभके जे जहाँ प्रसाद रहै- जे भी मिठाइ सब लाएके आएल रहै ओतहि राखि देलियै रहए, हम सभ हमरा सभ-